हेलो
हेलो हेलो
की हाल चाल?
ठीक छियै, अहाँ बताबू, अहाँ। केहन‌ छीए?
हेलो
अहाँ ठीक आए हेलो
हाँ हमर ठीक यै। अहाँ अपन बताउ?
हमहु ठीके छियै। आओर सभ बताबू, किछु नहि करै छी अखनी। बैसल छी अखनि बैसल छियै, अहाँ की की कयलियै नुनु यार?
नूनू आर गेले इस्कूल।
अच्छा ईसकूल खुल गेले अहाँके बच्चे
हँ ह तऽ इसकुल खुलि गेलै कि
हाँ आ हमर तऽ नहि खुलले एखनी अखनी तऽ देखै ने छै या सात तारिख के खुलतै
छै या सात कऽ एतऽ लेट कय होइ गेलो
पता ने एते लेट से छुटिए देलखिन ह न
ओ
तैं स
ना आब तऽ सब स्कुल खुलि गेलै हन
वही बात छै ने और सब कहू खाना सब बनगेल नास्ता उस्ता भए गेले अहाँके के
हँ नहि खाना पीना हैया नाश्ता भेल हन आब खाना बनाब
ओ नाश्ता की सब खेलियै गे
अभी नहि भेल हन आशा कलहु हन ने बच्चाे लंच बना क देलहुँ हन बच्चा ईसकुल गेलै हन
ओ हमर मालिक तऽ चलि गेलै न बाहर तऽ अब हमे की करलियै खाली खाली सतुआ पि कऽ बैठल छीऐ पटना गेल छै ने
मालिक कहाँ गेल हन अच्छा पटना छै कहिया आयत
रात क काज करै छै काज
कैय कहिया आयत
रात क
अच्छा राातिकऽति बच्चासभ तऽ बहुत बदमाशी करै हेतो घरपर
बड्ड मासी करै छथिन बहिन की बतबू माँ लऽ सब देदनाद दे द दै छै हम
हूँ बच्चा सब घर पर रहे छै तऽ बड़ा परेशानी भए जाइ छै
बड्ड बदमाासी करै छथिन कल हमर मन भए गेलै दब ठीक छै कल हमे घर चले गेलि ह कल पता न हमर अचानक से बि पी लोह भए गेलै हन
जा अ
हँ कल सभकिछु बढ़िआँ रहल सभकिछु करलियै उठलियै झारू पोछा सब कुछ करलियै मालिक के चाय बना के देलिये सब कुछ करलिये ओय के बाद जे छै कर बाद हमरा की होले हमरा होले कि सब मेरा पूरा शरीर मे हमरा कनिटा सुन सुना लागे रहै तब ओकर बाद छै हमर काँपे लगलै शरीर उसके बाद तब जाके हमे बोललियै कि हमरा लागै छै कि मन दब यऽ तब जाक केितना बुझलियए ने तब जा करके बड्ड बरा बिपीलो रहे बहिन साठ चालीस पे रहे
नमक चीनी तऽ घोल नहि पिलियै
साठ चालीस पे रहै तब हम चलि गेलियै घर बोललखिन की चलू घर चलू वहीं पे अहाँके छोड़ देब आ हम काम उम कर लेब काज सभ करि ले तब वही परे रहललियै राते ए लिए
त बी पी जब ल होए तऽ तनि वही नमक चीनीके घोल तनि पीवल करू आ टॉफी रखू घरेमे
बहुत फाायदा करै छै टॉफी टॉफी हँ हँ चॉकलेट
अच्छा
हँ जब बी पी लो बुझाइय ने तब ओ मुहमे लए लेल करबै बहुत फायदा करै छै ओ
हू
सोचली अहाँके फोन कर लै छी
हँ हम तऽ कए दिनसँ सोचैत रहौ जे करिया एप पर फोन करब लेकिन अहाँ रहियै बिजी तहि चलते हमहूँ नहि करैत रही
बच्चा के रहे मनदब फिर बड़की के फिर हमर
ह आ ओकर बाद तब हम चलि गेलियै शादीमे सादी मे तनी हम बीजि रहूँ
कोइ बात नै
हँ शादी सभसँ अयलहु हन तब हैया पढ़े जे नहि तनी तिया कार्या के गप करै छै
बढ़िया छै कार्या एप
बहुत बढ़िया छले काम जते जते मिले छै ने काज कर लियो हमरा सब करय छियै बड बढ़िआँ करदू ने अहाँ तब समझे नीक नीक बात बतबै छै
हूँ बहुत बढ़िआँ यऽ
आओर सब्जी आर की बनत हँ क सब बनाबी कह
आ गर्मी कतेक यए बाप रे गर्मीमे तऽ लागै छै जे आदमी अथी भए जेतै बड़ा गर्मी य गर्मी छु्टीमे की घुमै आर ल नहि गेलियैहाँ
न कहां करिय सुवारना करयै सोचे कि ह देखबै वाटर पार्क य घ बच्चा के कनिटा झरना उरना दिखाई दे मे प जा चले नहि ग कि बढ़िआ साल बड गर्मी छलै
ह गर्मी तऽ एते ने अभी एते गर्मी होया जे लागतजे एकदम माथा उथा पकड़ने रहहिया एते दर्द करै गरमी
बड गर्मी छलै
एक्सेस गरमी हमरा लागय छै जे आइ तकम भोरे उठियो तऽ पाँचे बजे से लागे छै जे धूप एकदम खूब
हूँ
खूब धूप यार एकटा दुनू बच्चा के छुट्टी य ने कहलु दुनू बच्चा चा के छुटीऐ
हँ दनू के छुट्टी सुतल छथिन बच्चा सब
आत ले अत
हँ चल छै रति निलस
रातिमे लेटसँ रातिमे लेटसँ सुतलियै र की
बहुत बे
किया कोय काज करैत रहिय
हाँ
नहि तऽ बच्चा आरके टाइम पर सुता देल करियो अहाँ अपना रह जागल ठीक बच्चा आरके एतेक राति तक जगनाइ सही नहि ने रहै छै
ह्म
बचा आर के सुता देल करू बच्चा आरके साँझमे खाना खाना पीना खिलाय कऽ
हँ
आ दस बजे तक सुता देल करु आ सवेरे उठबल करू सुबहमे
सही बोलै छथि अहाँ
मॉर्निंग वाक मॉर्निंग वाक नहि जाइ छै करै लए
नै नै जाय छियै सोचे तऽ छियै लेकिन नै जाइ छियै
नहि अरे सवेरे सवेरे उठ जाल करू सबेरे उठ के आ सब मॉर्निंग वक कए क आबू जे काम धन्धा यए अपन कए कऽ पूजापाठ कए कऽ फेर अपन सुति रहब आओर की ओने
हूँ
आर लेटसँ जतेक लेटसँ उठब ओतेक काममे लेट होइ छै
कामो मे लेट होइ छै दिनो खराब जाइ छै
हँ दिन तऽ खराब भइए जाइ छै जेतेक लेट से उठू ओतेक ओते समस्या
देखलौं दस दिन से पूरा हमर घर मे अथी छै एते मन डब छै सब के एते मन डब छै की कहब सबके वही हाल छै की बतबू बहिन उठिय नहि पाबै छै आ कोइनै छै करै वला हमरा
हँ बच्चाके बोखार लागै लऽ ठीक नहि भेलै अभी तक
ठीक भेले स उठै
दवाइ देलियै कि देखलियै डॉक्टर से ह्म नहि ई अथी मे सबके मोन खराब होइ छै ऐ गर्मी मे
बड मोन खराब गर्मी एक कारण भेलल भी न जाने छियै गर्मियएके ओ जे ह से ठण्डा गरम भए जाइ छै ने
हू ओ बीचमे देखलियै बात कि बारिश होइत रहै।
हँ, वही बात पर बारिशो भेलै ने, तऽ हम की करलियै, भीङ्ग गेलियै। से तऽ मन दब भऽ गेलै।
जा, जानि कऽ भङ्गली अके ई ग।
हँ, जानि कऽ गेलियै, फोटो टोटो खिचबऽ खातिर। की झूठ बोलबै अहाँ से।
अठाइस तारीखके सुनलियै जे बहुत एकदम बिजली-तिजली लऽ कऽ जे यहीं बगलमे गिरलै, सभ पंखा इन्वर्टर सभ उड़ि गेलै।
हँ, हम तऽ एत्तऽ सुतल रहियै। लाइन तऽ नहि रहै हमरा सभके।
हँ, लाइन तऽ एन्हुओ नहि रहै।
लेकिन हमर तऽ खूब सुतले रहि गेलियै तहँ ने, उठैके ताकते ने छै बहि हमरा।
हँ, ताकतके दबाइ नहि खाइ छै।
दवा तऽ बड्ड चलै छै, लेकिन दशा एते खराब भऽ गेलै ने हमर। की कहब अहाँके।
तागतके दबाइ खाइ छियै तागतके दबाइ खाइ छियै?
देखियौ, उठैत छी तऽ किछु-किछु करैत छी।
नहि, लेट उठब तऽ इएह सभ होयत। सवेरे उठैके कोशिश करब ने। उठि जाओ अपन सभी चीज कैध लिया फेर नीन्द लागैए, फेर सुति रहू अपन, आओर की? अभी छथिन यहीं, आब जेथिन ऑफिस।
हँ, आब ओहि ऑफिस जेथिन, ओहि लेल। नाश्ता आर भऽ गेलै हँ, ओकरो नाश्ता करा दैत छी। तब इहो अपन जेथिन, तब बच्चो आर आबै छै अढ़ाई बजे।
ओ
हँ, ई धूपमे बच्चा बतबौ नहि जाइ छै, बच्चा आबै छै तऽ माथा दर्द होइ छै। कि एकदम परेशान रहै छै बच्चो तब। हँ, नहि, बच्चो बहुत परेशान रहैत छै कि गर्मीमे आयल तऽ।
तब ओ जे छै, हमरा सभके रहि ने मण्डप भऽ गेलै हे ने ठण्डा गरम। से अहाँ हमरा सभके इनभाइट र नहि छै जे, एकबार गर्मी लागै छै ने आ पानि पड़ै छै। मौसम तऽ खराब रहै छै तैंसे
आ वहाँसँ आयब तऽ कहलक, माथामे दर्द होइए, ई होइए। ठीक छै, करब फेर करू, तखन ठीक होयत।
अच्छा ठीक छियै, तब ठीक छै। बहिन राखै छी